हा।
हा, कटिजी वयो फोन दीदी।
अलाए छो कटिजी वियो भई?
हा, विच में नेटवर्क जो बि अॼु ॾाढो इशू थो अचे। सुबुह खां सभु चेनि था कि दिक़त थिए थी अॼु।
हा हाणे हिकु ॼणे खां ॻाल्हायां पई उते बि इलाही दिक़तूं, समुझ में ई नथो अचे छा पई ॻाल्हाए।
हा, थोड़ो मौसम बि अहिड़ो थी वियो आ नऔर परे परे आहियूं।
हा, सही ॻाल्हि आ। ॿियो ॿुधायो? तां आया आहियो इंदौर वग़ैरह, कॾहिं?
ॿियो बारिश पए थी, दीदी इंदौर में?
पहिरियों हुई हाणे त न आए। हाणे त ठीकु आ मौसम मतिलबु ठई तो अचे झुड़ पर, थे न थी बारिश।
हा हिते बि इहो ई आ सफ़ा बारिश न पई आ दीदी। पहिले हिकु ॿ ॾींहं पई थोड़ो लॻे पियो मौसम सही थी वेंदो पर ॾाढी गर्मी थी वई आ हाणे त। उते बि गर्मी आ? हा, इंदौर में बि गर्मी आ?
ह न- न सुठो आ मौसम हिते?
अच्छा, हिते त ॾाढी गर्मी थी वई आ वरी। हीअं झुड़ थिए थो, पर बारिश सफ़ा नथी पए।
हा
ॿियो दीदी चाय मां निपटी वियाओ? शाम जी चाय मां निपटी वियाओ?
न मां, मां न पीअंदी आहियां शाम जो चाय।
अच्छा सु
मां सुबुह जो ई पीअंदी आहियां हिकु टाइम पो बि कॾहिं पीए तो पीती त पीती, न पीती त न बि पीअंदी आ
अच्छा, बढ़िया आहे दीदी ॿियो अकेला आहियो घर में? कोन कोई बि न थव चाय वारो?
न न आहिनि न घर में मुंहिंजी ससु पीअंदी आ, अऊं मुंहिंजो घोट बि कंदो आ। कॾहिं हूंदो आ त,
अच्छा बाकी ॾेराणियूं वगैरह न थव गॾु?
न न न न मां माखे एक्चुली, ॿ भाउर आहिनि मुंहिंजो घोट मुंहिंजो ॾेर आ। पर ॾेर जी शादी न थीअल आ। अठावीह सालें जा आहिनि। हा-
मतिलबु नंढो आहे अयां?
हा असां खऊं न नंढा आहिनि। पर मां बि एॾी, मतलबु मांहिंजी मुंहिंजी उमिरि बि मतिलबु। एकटीह आहे। मुंहिंजी शादीअ खे छह साल थी विया आहिनि।
अच्छा- ॿार अथव दीदी?
न, न, हाणे प्रेग्नेंट आहियां मां।
अच्छा- हलो बढ़िया आहे। जजॾीं ॾे भॻवान सु पिता ॾेव।
उओई आ न, उहो त मां पहिरियों ॾिसो मां वर्किंग आहियां। मां एडवोकेट आहियां बाए प्रोफेसन। त मां कमु कंदी आहियां। त इन लाइ मां थोड़ो लेट ई प्लान कयो हुयो मां। प्लेन कयो।
हुम्म
हा त दया ती वई प्लान
हा अॼु जो इहो ई जमानो आ। अॼु जेसिताईं पंहिंजे पेरनि ते न बीहो होसिताईं कुझु न करो।
पंहिंजे पेरनि ते बीहण खोड़ जरूरी आ अॼु जे टाइम में। हुम्म ॿारइनि ॾिसो ॿारनि खे बि सभु खपे थो। अॼु जे टाइम में दीदी छा न खपे।
हा बिल्कुलु छा न खपे सभु कुझु खपे ऐं हिकु जे हिन सां कुझु थिए बि नथो पाए। अॼुकल्ह जे टाइम ते,
हा स्कूल जूं फीसां वगैरह ई ॾिसो हेॾियूं ज्यादा आहिनि।
हा, हा- उहोई त अऊं सभीनि खे सभु कुझु खपे ॿारु ॿाहिरि ॾिसे तो, करे तो, सभिननि खे लॻंदो त आहे न।
हम्म सही ॻाल्हि आ दीदी।
ॾियूं सभिनि खे
हम्म असां बि चङी तरह करे सघूं। त ई करूं, ऐं त पुराणो जमानो हुयो जीअं असांजो जमानो हुयो जल्दी बी अ वीह साल में शादी थी वई, सब थी वियो अॼुकल्ह त उहो न आहे।
न आहे, अउं अॼुकल्ह ॾिसो ता न माहौल कीअं आहे और अॻिते हली थींदो बि अलाए थींदी अलाए न थींदियूं माइटियूं।
हा सही ॻाल्हि आ, अॼुकल्ह सभिनिजा पहिंजा ई वॾा वॾा सौट वेठा आहिनि, चालीह चालीह सालें जा थी विया आहिनि। काथे समझ में ई नथो अचे। काथे छा प्रओ? काथे पढ़ियल लिखियल न आहे काथे काथे हे न काथे हो नाहे, छोरियूं मञनि ई न थियूं अॼु कल्ह जूं।
न न उहई त चवां ती सभिननि जी डिमांडियूं वधीक व वधी वियूं आहिनि। हुन खां पो एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज के करण नथो चाहे। अउं अॼकल्ह भई कीअं तो थे अॼकल्ह। कीअं केसिस था थियनि पती पतनी भई हिक ॿिये खे भई मारे ता छॾिन साॻोई
हा सही गाल्हि आ, अॼुकल्ह हो विच में रील ॾाढी वायरल न पई थिये कि शुकर मनाओ कि भई ॿाहिरि ते दॿाइण वारी, ड्रम में पैक करण वारी
हा उहोई त, सही ॻाल्हि आ न अॼुकल्ह त हा न त सही बि त आहे न हो हो त आहे न ॾिसो थिए ई था न केसिस केॾा था थियनि ऐं मां त हिन प्रोफेशन में आहियां त मूंखे त अलाही लॻंदो आ की आहे
हा और छोरनि जो मतिलबु हो भारी थी वियो आ न त छोरियूं मतिलबु ग़लति झूठे सूठे केसनि में बि फासाए थियूं रखनि। की हिन हियं कयईं हिन हियं कयईं छोकी छोरिन जो ज्यादा ज्यादा ता ॿुधनि, तव्हां व तव्हांखे त पूरो नॉलेज हूंदो हिननि ॻाल्हियुनि जो
उहोई त चवांव थी लॉ भई छोकिरियुनि जो फेवर में वधीक हुयो छोकी पहिरियों छोकिरियूं इलाही प्रताड़ित हुयूं हा न, पोइ हाणे छा थी फेवर में थी वियो आ छोकिरियूं इंडिपेंनडेंट थी वयूं आहिनि। त अलाए छा ती समुझन पहिंजे पाण खे, त थोरो बि कॉम्प्रोमाइस नथी करे सघनि न पो।
सही ॻाल्हि आ थोरो एडजस्ट त करिणो ई पवंदो तॾहिं ज़िंदगी अॻिते हलंदी थोरो हो करे त थोरो असांखे बि करिणो पवंदो आ।
हा, पर नथो थिए न अॼुकल्ह के केंहखां बि सहन शक्ति बि कोने केरु केंहखे कुझु चवे चए त सम्झ में नथो अचे, छा करे माण्हू हुन खां तेंहखां त त मां चवंदी आहियां शादी न बि करे हले भई जंहिंजी जंहिंजी इच्छा हुजे उहो ई करे न त न करे भली। केंहंॼी ज़िंदगी बर्बाद न कयो बाबा
हा सही ॿिननि जे लाइ दीदी लागू थींदी आहे इहा ॻाल्हि न छोरी छोरे जी करे न छोरो छोरी जी करे सोचे सम्झी पाण में ॻाल्हाए राय करे ॾिसो जिते ॿ भांडा गॾु हूंदा हुते त वॼंदा ही सईं अॼु मां धीअर आहिनि त माउ धीअर में बि कंहिं ॻाल्हि ते थी थी वञे कहा सुनी त हीअं छो सोचे हलो की ससु सां न थींदी?
हा उहोई न
और जबकि अॼु कलु जमानो एॾो हो थी वयो आ कि ससियूं बि खोड़ समझदार थी वयूं आहिनि खोड़ सुठी तरह ही अटेंड थियूं करनि नूंहरनि खे, धीअरनि खां अञा वधारे ई थियूं रखनि। पहले नुहंरा ॾकदियूं हुयूं चवनि था न अॼु ससां ॾकनि थियूं। की अलाए कीअं ईंदी घर सेट थींदो न थींदो थींदी न थींदी अॼुकल्ह उल्टो ज़मानो थी वियो आ।
हा उहो त आहे ई भई छा कयूं आहे थोरो सो हले त उहोई त
हा सही ॻाल्हि आ दीदी, ॿियो दीदी इंदौर में मज़ो अचेवे थो? पेका बि इंदौर जा ई? थव
न मुंहिंजा पेका बुरहानपुर जा आहेन।
अच्छा, शादी इंदौर में थियल तव, इंदौर त खोड़ वॾी सिटी आहे न दीदी? हा हाणे विच में हिनजी साफ़ सफ़ाई जो बि ॾाढो ॿुधण में पियो अचे।
हा न हिते त ईलाई आहे सफाई। आहे हिते। मतलबु ईंदो ई आहे नंबर वन ते।
हा होली जे टाइम ते बि ॾाढो आयो हुयो की भई पाणी साफ़ सफ़ाई सभु चङी तरह पाणे ई कई तऊं भली हेॾी होली खेॾियऊं सभु
हा।
हूं, ॾाढो अचे पियो ॿुधण में होली जे टाइम ते बि, इंदौर मां चङा साल दीदी थी विया दीदी मां सी रहंदी आ मांजी इंदौर, मुंजी गुड़िया जी शादी हुई तेरहां चोॾहां साल थी विया। पेले आहियां हुयासि, मुंहिंजी गुड़िया जी शादी में आहियां हुयासी।
हूं।
तब और दीदी माहिंजी बि फैमिली आहे, ॾिसो माहिंजा ॿई बार वॾा आहिनि गुड़िया ॾई में आ, गुडू पंजे में आहे, स्कूलनि जूं छुट्टियूं पइनि थियूं कॾीं कींए कॾीं कींए। त हुने हिसाब सां निकिरण थींदो ई न।
हूं।
पर इअ ॿ ॿार ईन दीदी, गुड़िया ॾहें क्ला हा, गुड़िया ॾहीं क्लास टेंथ में आ अऊं गुडो पंजी क्लास में आ। हूं अठारह। साले जी आहे गुड़िया, हा। हा छोकिरो नंढो आ, हूं। मुंजा ॿार जॉइंट फैमिली में हाणे त असां टई ॾेराणियूं अलॻि-अलॻि आहियूं, ट्रे ॾेराणियूं आहियूं, टई अलॻि अलॻि आहियूं। छोकी मम्मी पापा बि आहिनि न, और सभिनि जा बिजनेस बि अलॻि-अलॻि हुया, त कोई पंहिंजे हिसाब सां करे कोई पंहिंजे हिसाब सां करे हिन ख असि वक़्त रहंदे राजी ख़ुशी थी विया सी। विढ़ी-झीढ़ी करे थियो त हुनमें बि मज़ो न आहे।,
न सही ॻाल्हि आह न, पो हिकु पोइ हिकु टाइम त थियणो ई पईंदो आ।
त ईंदो आ, और फैमिली वॾी थे दी ॾिसो ॿार बि सेट नथा थियनि पाण में सभिनि जा वॾा ॿार थियनि था त। न ऊ नंढी ॾेराणी टीचर आ। स्कूल में हो सुबुह जो पंजे वगे उथी हली वञे त, हुनखे राति जो जल्दी सुमणो हूं सभ हा पहिंजो नज़र ईंदो आहे की भई न मांखे जल्दी उथिणो आहे, मां त जल्दी सुम्हां ॿाहिरि ॿाहिर टी वी थी हले हॉल में ईअं तो थे हुंअ तो थे।
मतिलबु हा उहोई आहे, थोड़ो सो थींदो ई रहंदो आहे न पो एडजस्टमेंट हेठ मथे।
हूं, तॾीं करे जॉइंट फैमिली हुई पेले चङा साल रहियासीं यारहां ॿारहां साल जोइंट फैमिली में।
हा।
हूं पो पांहिंजो पाण ई राजी ख़ुशी थी वियासे और मम्मी बि गुज़ारे विया, पापा त हुया ई न मांजी शादी दी जे टाइम ते ई मम्मी बि गुज़ारे विया, त पो, सभिनि खे लॻो की पंहिंजो पंहिंजे हिसाब सां सेट करूं, हाणे कम सां कमु इहो आहे राजी ख़ुशी थियासी वार, त्योहार, सुख सुख-दुख हिकु ॿेए खे खणी त बीऊूं था न।
हा बिल्कुलु उहो त सही आहे न, दूर में बल्कि प्यारु वधंदो आहे घट में घट वधीक त थींदो ई न आहे, केतरी खिटपिट थी वेंदी आ।
हा उहोई न, झगड़ा करे, विढ़ी-झीढ़ी, अलॻि थियूं पो इहो बि न रहे।
न उहोई त सही ॻाल्हि आ।
हिनिखो राज़ी ख़ुशी सभु थी वियासीं, सभिनि खे पतो परिवार में ठीकु आहे, पर सभिनि खे इहोई चयोसि ख़ुशी सा ई थिया आहियूं। हा हं सभु, मांजो छा सावरा बि सॼा हिते ई आहिनि कोटा में पैका बि हिते ई आहिनि कोटा में त हेॾो
अच्छा, अच्छा तव्हांजा पैका बि कोटा में ई तव।
हा बस नानाणा ॿार आहिनि नानाणा इ बि हिते पासे में ई आहिनि कोटा जे पासे में ई नंढो सो गांव आ भवानी मंडी कॾहिं ॿुधो हुजेव त, नानाणा हितों जा आहिनि मम्मी ॿाहरों जा हुया
अच्छा
पर सेट थी विया सभु
असां जे घर में बि ईंए मतलब मां त शादी करे आयम न पो कोविड में त मुंहिंजो सहुरो गु गुजारे वेयो। हु यंग ही हुया हो तो हुननि खे कुछ हुयो न। डायबीटीज़ हुयनि हुननि खे बट हिते मतलब कोविड में थी वियो ईंअ
अच्छा, हा, कोविड में बि चङो थियो
हा, उहोई हिननि जी त मतलब गॾ में न शुरू खां ई अलॻि हा हिननि, हिननि जो त मां सां टाइम त अलॻि ई हुया पर मतिलबु मुंहिंजो सहुरो पो गुज़ारे वेई त ॾेढ साल शादी थी वई हुई मुंहिंजे हुन खां पो
हूं
पो हुन खां पोइ बसि मां आहियां, मुंहिंजा हसबैंड आहिनि, मुंहिंजी ससु आ हिकु ॾेर आ शादी अञा थी नाहे हो चवंदो आ मां कंदुमि न जेस ताई हुनो मन थे तेस ताई
हा सही ॻाल्हि आ, हूं जेसि ताईं मन न हु जे पो जबरदस्ती करो पो वरी पाण में न ठहिनि त उहा बि दिक़त आ
चंदीआ न मुंहिंजी सस तो इलाही मतिलबु उह थीें वेंदो आ, एग्रेसिव थी वेंदो आ, गुसो थी वेंदो आहे छो कयां मां पंहिंजी ज़िंदगी बि ख़राब कयां साम्हूं वारे त ज़िंदगी भर
ख़राब कयनि, सही आ उहो ई ज़िद करे कराओ बि ज़ि जिद करे कराओ, साम्हूं वारे जी बि ज़िंदगी ख़राब थे पाण में बि खिटपीट-खिटपीट हलदी रहे, घर जो माहौल बि बिगड़
हा सही ॻाल्हि आ
हिन खो त ॿ ट्रे साल ॾिजनि जेसि ताईं पंहिंजो मनु मञे
उहो ई त
तॾहिं त मां चवांनि थी हाणे असां त नंढो ई फैमिली आहे त शांती रहंदी आहे पो ईअं वधीक टेशनि आहे इ न फालतू जो मां बि पंहिंजो कम कंदी आहियां! पंहिंजो कमु कंदी आहे थोरो घणो पंहिंजो कमु कंदी रहंदी आहे उहो बि। त पंहिंजो बिज़ी बि रहंदा आहियूं ॻाल्हाईंदा ॿो्ल्हाईंदा घुमंदा बि आहियूं!
हा और ऑफिस बि हूंदव न तव्हांजो त?
हा उहई त चवां थी हा।
हम्म ऑफिस में थोरो टाइम निकिरी वञे थोरो घर में,
कोट में हा उहई घर में टाईम निकिरी वञ। हाणे प्रेग्नेंंट आहियां त हे कमु छा मुंहिंजी ससु कयो हुईं स्टार्ट हिन सिंधी हिन जो कार्य। जय मां हेॾो ध्यानु न ॾिनंदोम मतिलबु चई। पोइ मूंखे चयईं की तूं कर कर न थोरो टाइम अथई त तूं प्रेगनेंट आई। वधीक वनी त नई किथे बि त तूं ईअं ई वई, करे थोरो सो मतलबु ॻाल्हाईंदी ॻोल्हाईंदी टाइम थी वेंदोई पास!
मां त इहाॻाल,